हेलो हेलो हेलो हेलो
लो
नमस्कार
नमस्कार
और बताबै छी अहाँ के की हाल चाल छै
अहाँ ठीक छै
हँ हम ठीक छियै अहाँ के हाल चाल ठीक छै
हँ तहु सब ठीक छै
आहाँ के खाना पीना हँ हम खा हमर तऽ खाना पीना भऽ गेलै अहाँ के बताइ ने अहाँके खाना पीना भए गेल छै
हँ भ गेल छै
आकेे खाना उँ
टाम केतेक बजे छै
टाइम तऽ अभी बजे छै आठ साढ़े आठ भए छै
आठ बइस छन छै
हँ और बताबे छीियै ने अहाँ के खाना मे कथिी कथिी खले छीय आज
अभी खाना न आयल छीियै अभी खाना अतै
दिन मे अहाँके खाना मे कथिी कथिी खायले छी
दिन मे खायल छियै दाल चावल सब्जी
हँ
आ अहाँ कतेक खेली
हम दिन मे खैले छीिय याज दाल चावल सब्जी सब्जी मे रहल छै आलू आ मटर पनीर के सब्जी फेर सलाद सलाद मे रहल छै खीरा रहल छै गाजर रहल छै फेर चुकन्दर रहल छै नीमू रहल छै हरी मिर्च रहल छै सेन्दा नमक रहल छै बड़ा नीक खाना खाय ले छी आओर बताबै छी ने अहाँके माता पिता लोग सब लोग नीक छै ने
सब ठीक छै सब कुशल मंगल छै अहाँ गेमो खेलले छियै याद
हँ हम खेल खेलले छियै
अहाँ के सुवेरे में देखिये आ अहाँ के आई डी ऑनलाइन हेतिये
हँ हम गेम खेलले छियै सुबह मे सुवेरे
अहाँ गेम में पैसो लगाबे छियै
न हम पैसा ना लगाबै छी हम गेम एहि लेक खेले छियै मुफ्त मे
खाली मन भुलावै लय खेलय छी
हँ खाली मन भुलाय लय खेलै छी अहाँके पैसा लगाबै छिय न
अहाँ एके दुका लगेलिए य
हाँ और बताबै छी ने अहाँ के ओड़ी के मौसम कैसन अछि
यहाँ के मौसम तऽ पूरे बारिश लेखा होइ छै
हँ एनाओ बारिश लेखा घेरले अछि बारिश सब होतै
ह्म
आ और बताबै छी ने अहाँके पढ़ाई लिखाई कैसन चलत छै
पढ़ाइ लिखाइ एकदम टॉप क्लास चलै छै आ एगो बात पूछैके रहले छियै ई अहाँके एलेवेन्थ के रजिस्ट्रेशन नय भेललै कि बारा के नय भेलै
हम इलेवेंथ में छूट गेल छी
एलेवेन्थ मे छूट गेल छै जे एलेवेन्थ मे रजिस्ट्रेशन छूट गेल छियै तऽ टूव्वेल्थ मे एगो फोर्म आवल छै
हँ
फोर्म भर देवल छी तऽ रजिस्ट्रेशन हो जेतै
चलिये फॉर्म कहाँ से मिलते साइबर वाला से मिल जाय छै
हँ साइबर वाला खोलते बिहार बोर्ड के वेबसाइट औपर मिल जाइ छै आ कतक कतक साईवर जी कैफे हेय अहाँके साइबर कैफे कते हय
न जादा दूर न अछि छी पासे मे अछि
ए तऽ वहाँ जा के हर दिन पता कराय ले छियै कि लिंक आयल छियै कि न लिंक बहुत कम दिन त आयल छै
हँ लिंक बहुत कम अच्छा तऽ एकर मतलब कही लिंक आके खतम भऽ गेल होते ई तऽ का करबै अहाँके बताउ
नय लिंक आ एक बेर लिंक न न आयल कितना कितना लिंक आयल छै अ अहाँ पता करै रहबै एदे एक बेर स्कूलो में जाय ले छी
हँ स्कूल मे तऽ कहै अछि छी कि अ साइबर वाला मे जाय के साइबर वाला मे अहाँ सब बता जाइ छी तऽ कहे हइ कि स्कूल से होइ छै
ऐं हे इस् स्कूल वाला से पूछ ले छै अपन पोर्टल आईडी पोर्टल आई डी ले के साइबर कैफे मे त चल जाइ छी
ठीक अछी बिहान जाय अछी मोतिहारी काम छै तऽ ओनाहित से पूछ लेबै
हँ मतिहारी काम छै मतिहारी कथि स मोटरसइकल से जबै
हाँ
हेलमेट लगा के बिना हेलमेट के
हेलमेट लगा के
त आहाँ पूरा स्पीड में जाइल छियै कि धीरे धीरे जाइल छै
चालीस के स्पीड में जाइ छीयै
आकेले जयबे
न एगो दोस्त के ले के जाइ छी
ओ दोस्त के लैके जाइ छै
हाँ
ओ एक कोर्डनेटर दोस्त के लेके जाय छी
हँ अहाँके सही पकड़ले अछि
आहाँ के भाय नहि जायल छी
हमर भााय बनसूरा अछि ओकरा के ले जाय के का फायदा अछि
अहाँ अपन भााय के कते ने ले जाइ छियै
ले जाइ छी गाछी उछी घुमा ले जाइ छी
अह अहाँके तो अहाँके तो नदियो छै गांव
पासे मे पासे मे छै नदी पासे मे छै
कोन नदी छै नाम कथि हैय
ओ नदिय के नाम छै बूढ़ी गंडक नाम छै
तऽ गेंडक नदी तऽ पूरा काट के ले जाय छियै
हँ गंडक नदी बारा काटे छै
पूरा कटै छै केितना कटले
हँ गाछी हमर छुए वाला छै बड़ा काट लेलेे छै
अच्छा अच्छा जी जे कते कते कट्ठा बाब अहाँ के गेले अथि नदी मे
हमर तऽ अभी एको कट्ठा न गेल छै मने अभी छुए वाला छै पच पाँच साल मे छू देते अहाँके बता दि
त तऽ सरकार वहाँ अथि न लगल है बोरा के बानध
बोरा के बानध लगैले अछी जहाँ लगैले अछी वहाँ न काटै अछी लेकिन चारू बगल बोरा के बानध न लगेले छी सरकार अभी
तऽ बहुत गहरा नदी छै कि
गहरा नदी छै कितना लोगो मे डूब के मर गेल छै
केितना अहााँके गाँव के लोक
हँ हमर गांव के हमर पदारियो में एक आदमी मर गेल अछि बहुत दिन भए गेले
तऽ वहाँ तऽ रात में डर लगै छी
हँ बड़ा डर लागै छै
ओमे नाव चलैयै हे
नओ चलै अछी बहुत नाव चलै अछि
पूरा बड़का बड़का बड़का नाव चलै छै
हँ न बड़का न ओ लकड़ी के न रहे छै य नाव वही चलै छिय न मने ओ नाव के नाम कथी छै नााव छै
नय नय नय नाव नामो होइ छै एगो कोन्द नाव होइ छै
उल लोकल नाव छै बनावटी नाव छै यऽ। अपना सँ हाथसँ न बनाबै छ, ओकर नाम नऽ भऽ अभी रखल गेल छ।
अहाँ अहाँके घरसँ मोतिहारी कतेक किलोमीटर है?
आऑ
अहाँके गाँंवसे मोतियारी कतेक किलोमीटर छै?
हँ, एतऽ अहाँसँ पन्द्रह किलोमीटर छै।
मात्र पन्द्रह किलोमीटर छै।
हँ, बारा नजदीक छै।
अहाँ अहाँ तऽ बाजार नहि जाकऽ मोतिहारीए चलि जायब।
हू
अहाँसे अहाँसे माधोपुर केितना दूर छै
मधोपुर छै जादे दूर माधोपुर नहि छै, ओ लगिचे से। होतै, तीस किलोमीटर, तीस पैंतीस किलोमीटर। हँ, तीस पैंतीस किलोमीटर होइ छै।
अच्छा, अहाँके घरसँ? तीस पैंतीस किलोमीटर छै, हमरौ घरसँ तीस पैंतीस किलोमीटर छै।
हँ तऽ उहे छै। आओर बताबै छी, अहाँके सभ परिवारमे? सभ लोक भाय बहिन सभ लोक नीक छै ने?
सभ नीक छै।
अच्छा
ई कतेक देर चलतै आओर?
बस, दू डेढ़ मिनट।
अच्छा, तऽ ई जब हो जाइ छै, कॉल कम्प्लीट।
हँ हँ
तब का होइ छै?
तब फेर करबै अहाँसँ बात।
कल
नहि, अभिए कऽ सकै अछि।
अभिए पूरा तीनूके तीनू कम्प्लीट कऽ दै छी।
ओ तीनूके तीनू ने। हमर कम्प्लीट होइ अछि, हम कएने छी ने।
हँ
हमर कम्प्लीट होइ, पूरा होइ छै, लेकिन अहूँके ओकर। ओकर मने हमर जितना मिलतै ने, ओकर आधा टका अहूँके मिलैत छै। आ अहिके?
त ह
अऽ, नाफा होइ छै, लाभ होइ छै।
देखै छै हम, हम। हम जे अथी कएने छियै, हमरौ आयल छै, मैथिली वाला। तऽ हम फोन करबै अहाँकेँ, तऽ हमर कम्प्लीट होयतै।
हँ, आ हम करब तऽ हमर कम्प्लीट होइ छै।
तऽ अभी अहाँके कम्प्लीट होइ छै
हँ, अभी हमर पूरा होइ छै।
तऽ एना होइ छै कि हम दोसरापर फोन लगा देने छियै अपना नम्बर सँ, आ कम्प्लीट करै छियै टास्क।
हँ ऐसे होइ छै। कथी बोललियै अहाँके? फेरसँ बोली तऽ।
कहै छै कि हम अपना दोसर एगो बन्धुके नम्बर से लिंक करा देल छियै ओकरा बाद हम फोन करै छियै ओ
हँ हँ हो जा ऐसहो ऐसहो हो जाइ छै
अच्छा अच्छा तऽ अहाँके कितना बचल छै टास्क अभी
हमर बचल छै उन्नीस गो कॉल उ उन्नीस गो हँ उन्नीस गो फोन कर देबै न अहाँके तऽ हमर तीस गो हो जतै ते तऽ तीस गो के बाद ना आबे छै तऽ ओकर पैसा टाका मिल जाइ छै
केतना टाका मिलै छै तीस गो पर
तीसगो पर मिलै छै दू हजार से ले के तीन हजार तक
अच्छा अच्छा आ आ आ
चलिये अहां से बात कर के बड़ा नीक ला लागल फेर समय मिली त अहांसे गपशप करब नमस्कार धन्यवाद हेलो
हेलो फोन कैसे कटै छै
लाल बटन दाब दै छी अहाँ के कट जाइ छै
लिखै छै लाल बटन दबला पर आर लिखे छै कि क्या आप अपना फोन काटना चाहते है?
हँ ओही पर टीप दै छी